जय झूलेलाल भईया!
जय झूलेलाल! कहिड़ो हालु आहे?
बढ़िया, बढ़िया, मज़े में तव्हां कीअं आहियो?
असां बि ठीकु आहियूं। तव्हां सभु ठीकु, तव्हांजे घर में मज़े में सभु?
सभु सभु बढ़िया, मज़े में, तव्हांजा ॿार ॿच्चा।
उहे बि ठीकु आहिनि, बढ़िया आहिनि। ॿई ठीकु आहे। हा, हा, सभॿु ॿर हा। ॿई ठीकु आहिनि बिल्कुल।
ॿियो, सत्संग विया हुआ छा सुबुह जो तव्हां?
न, असां रोज़ न वेंदा आहियूं। असां संडे संडे ई वेंदा आहियूं।
अच्छा।
कल्ह वियासीं कल्ह जनम ॾींहुं हुयो लीना जो त मां चयईं हल त मां। कल्ह विया हुआसीं सुबुह जो।
अच्छा।
हा, मंगल ॾींहुं बि थींदो आ न? असां। पर असां मंगल ॾींहं हुंअं वेंदा नाहियूं, ॾाढो परे पइजी वियो न हा। परे थी आ।
हूं।
एतिरी परे वञण में, कलाकु ॾेढि त रस्ते में लॻी वेंदो आ, अचण वञण में।
हुं। असांजो त रोज़ थींदो आ सत्संग, सु सुबह। हा, असां त रोज़ वेंदा आहियूं सुबुह जो सते खां अठे वजे।
अच्छा, अच्छा बढ़िया।
हुं। हम। जीअं बॉडी खे खपे योगा तीअं श आत्मा जी खोराक आहे न?
हू त ॾाढी ज़रूरी आ। ज़िंदगीअ में, सभिनि खां ज ज़रूरी त इहो ई आहे।
हुं असांजे सत्संग में त ॿारनि जा बि सत्संग थींदा आहिनि न? ॿारनि लाइ ॿारनि।
थींदो आहे बाल सत्स।
हुं औ युवाउनि जो बि थींदो आ। यूथ संगत बि थींदी आ।
अच्छा।
हा, जीअं अॼुकल्ह जा युवा आहिनि, ॿाहिरि रहनि था पिया, त अ स त्संग सां जुड़ियल हूंदा त संगत जो ॾाढो फ़रक थो पए न ॿाहिरि?
उहो त सही ॻाल्ह आ।
ॿई ॿार आहिनि ॿाहिरि त हुते ॿाहिरि वञो ॾिसो त नशेबाज़ी। सभु ॾाढो वधी वियो आहे।
ह
त, जॾहिं सत्संग सां जुड़ियल हूंदा त वरी पोइ इन्हनि शयुनि खां बचियल हूंदा न?
हुं।
पो गुरूअ जी ॻाल्हि यादि हूंदी न की गुरुअ असांखे मना कयो आहे। की असांखे इहे कम न करणा आहिनि।
सही ॻाल्हि आ।
त इन सां ऐं य युवाउनि खे बि ॾाढो फरक पवंदो आ। युवा बि सत्संग में ईदा न हा, छंछर, छंछर ॾींहुं युवा संगत थींदी आ।
अच्छा अच्छा
हा, इंग्लिश मीडियम सत्संग थींदो आ, भई जेके इंग्लिश ॿार पढ़नि था त सत्संग में बि इंग्लिश विंग्लिश जो करनि हा, भेनरुनि जो बि थींदो आ, भेनरुनि जो हर एरिया में अलॻि अलॻि ॾीह
अच्छा, सभिन जो
हिक एरिया हा, ॿई रोज मतलब की रोज, च‌ईं खां पंजे जिय शाम जो भेनरुनि जो थींदो आहे सत्संग।
अच्छा अच्छा
हा, त भेनरुनि जो बि ईअं थींदो आ। कंहिं एरिया में सूमरु ॾींहुं, कंहिं एरिया में मंगल ॾींहुं कंहिंमें ॿुधर ॾींहुं, कंहिंमें विसपत ॾींहु ईएं ॾींहं जे हिसाब सां सत्संग थींदो आ।
अच्छा, असांजो संडे त सभिनि हंधि थींदो आहे बाक़ी मिडवीक जो हिकु ॾींहुं हूंदो आ त अलॻि अलॻि ॾींहुं थींदो आहे, किथे सुमंगल ॾींहुं थींदो आहे किथे ॿुधर ॾींहुं किथे विस्पति ॾींह, किथे जुमे ॾींहु, हर ॾींहं ॿधलु इन। हर सिं
सत्संग सां ई त जीवन में सुख आहे न, आनंद आहे।
हा ॿियो आहे छा हाय, हाय, हाय, हाय करे म
हम संसार में ॾिसो जंहिंखां मिलो त माण्हू सिर्फ़ु पिया भॼन ॾुकनि भागम भाग में लॻा पिया आहिनि।
सही ॻाल्हि आहे।
की भई मां ही करे वठां मां हीउ हासिल करे वठां ही हासिल करे वठा।
हम
और छा चइबो आहे जेको मनुष्ययोनी मिली असांखे परमात्मा जी प्राप्तीअ लाइ हुनन जी साइड केर वञण ई नथो चाहे। च कंहिंखे चओ सत्संग हल चंवदय मूंखे साहु खणण जो टाइम कोन्हे मां सतसंग हला?
सही ॻाल्हि आहे हर शइ जो टाइम मिले थो चवंदा आहिन न सत्संग में भी और काम के लिये तुम्हारे पास टाइम हे बाक़ी सतगुरू को देने के टाइम न
हा, त जेको वरी सतगुरूअ खे टाइम ॾींदो आ न, त उनजी जीवन में सभु टाइम पाण ई ठही वेंदा आहिनि।
पाण ई ठहन, सही ॻाल् आ
चवंदा आहिनि की अगरि दुकान ते बि तव्हां पंहिंजे सत्संग जे टाइम ते तव्हां वञो था सत्संग दुकान ते वेंदा न त तव्हांजो दुकान ते ग्राहक इंतज़ारु कंदो मिलंदो।
हा हा उहो त सही ॻाल्हि आहे।
और जेको भई तुंहिंजी सॼे ॾींहं में कमाई थियनी हूंदई जेका विक्री थियणी हूंदई जेको प्रोफिट थियणो हूंदई न उहो तुंहिंजो पहिरियों पहिरियों ग्राहक ई करे वेंदई।
ह, इहा त सही ॻाल्हि आहे माण्हू सम्झे कोन थो सभु
और इहे चवण जूं ॻाल्हियूं कोननि, इहे सभु महसूस करण जूं ॻाल्हियूं आहिनि। जेको जीअं थींदो आ न भई, गुंगो हूंदो त गुड़ खाईंदो त हुनखे कीअं पतो पवंदो कीअं ॻाईंदो हुनखे ॼेको खाईंदो उहो ई त ॻाईंदो न।
सही ॻाल्हि।
मिठो आ त ईअं ई जेको सत्संग में वेंदो त उन सां जीवन जीअण जी कला बि मिलंदी। की घर में परिवार में बि कीअं रहजे, कीअं परिवार वारनि सां सां हलजे, न त अॼुकल्ह सहन शक्ति किथे आ।
बिल्कुलु कोन्हे न
हूं
हू त चवनि ता वधीक न ॾियो तां ॾह पर्सेंट ॾियो सॼे ॾींहं जा।
हा
भई अॻरि सुबुह जो हिकु खुराक मिली वई असांखे, ऐं हिकु कलाकु त, त सॼो ॾींहुं टेवीह कलाकु उन जे आधार ते माण्हू हलंदो, त पो सॼो ॾींहुं सुठो वेंदो न।
सही ॻाल्हि आ।
त इन हिसाब सां सत्संग त जीवन में ॾाढो ज़रूरी आ।
हूं
माण्हू चवंदा आहिनि मूंखे बि चवंदा आहिनि कि तूं वांधी आहि इन लाइ सत्संग वेंदी आहि। त मां त हुननि खे चवंदी आहियां, की मां सत्संग वेंदी आहियां इन लाइ वांदी आहियां।।
हा सही ॻाल्हि आह।
अॻरि सत्संग वञा ती न त वांदी आहियां छो त असांजा कमु पोई गुरु पियो करे।
ॿियो छा असांजे में ताक़त आ छा असां कुझु करे सघूं, आहे की न।
हूं हूं हिनजे हुकुम खां सवाइ त, हिनजे हुकुम खां सवाइ त हिकु पतो बि न हिलंदो आ, ही चाहे त कोई कमु चुटकी वॼाए करे कराए छॾे, न त ॾिसंदा आहियूं न पाण खे कोई कमु कंदा रहंदा आहियूं हुनमें असांखे हे मिलंदो ई न आहे कामयाबी की अरे
हू त पाण खे लॻंदो आ की बाकी असां सां गॾु ई नथ़ पर महसूस कॼे त ॼेको थिए उन उने सांईं तो थे, आहे ई की न, ख़बर नथी पए लेकीन अंदर अंदरं त हू, ख़बर ई पवंदी आ न।
न ॾिसो छा थींदो वाह हूअं जॾी असां सत्संग न ॿुधंदा आहियूं न त असां चवंदा आहियूं हीअं थी वञे हीअं थी वञे, मुंहिंजो ही कमु थी वञे, और जॾी असां असां हिनखे चवंदा आहिन न की तोखे करिणो तई।
हा
त पो अॻरि हिनजी रजा थी वई की भई ॼेको तूं कंदे उहो ई सुठो हूंदो। जेको तूं करेें त उहो ई सुठो आहे, त असां उनखे सुठो सुठो करे जंहिं महिल वञंदा आहियूं न त पो उहो सुठो सुठो थी करे ई मिलंदो आ असांखे।
सही ॻाल्हि आ, चवंदा आहिन न, तुम एक दो तुमको सौ करके मिलेगा।
हूं भई जहिड़ी जहिड़ी भावना रखंदासीं न, पो उन हिसाब सां असां ई मालिक बि वरी हूअं ई असांजा कमु कंदो वेंदो आ।
बिल्कुलु
पो ख़बर ई कोन पवंदी आ।
भई यार संसार में आहेई छा थोड़ो वक़्तु तॾिें त घर में मन ई शांती त मिले,
हम्म- न त त माण्हू परेशानियुनि में परेशानु थींदो रहे सॼो ॾींहुं,
हम्म
कुछ हासिल बि न थींदो अगरि कोई परेशानी आहे अगरि माण्हू परेशान थींदो त कुछ
हा, उह त आहे परेशान थियणंमां कोई फ़ाइदो ई कोने,
हम्म- और हुनमें बि असां धैर्य सां रहंदासीं प्यार सां रहंदासीं, माण्हुनि जे घर में ईअं थींदो आ न की भई कोई परेशानी आई त पाण में ई विढ़ण लॻ ॻंदा आहिनि। तूं हीअं नथो करें, तू हीअं नथो करें, त पो अशांती थी वेंदी आ और इते ई उन टाइम में बि मिली जुली करे रहनि त पो उन में बि सुकून आहे।
ईअं आ न पर माण्हू सम्झे नथो न अॼुकल्ह छा, वक़्तु ॾाढो ख़राबु अची वियो
समय त आहे न ॾाढो जोर आ, हीअ माया जेका आहे न ॾाढी प्रबल थी वई आ।
हा, माए जे पुठियां ई त माण्हू भॼे तो सॼो ॾींहुं।
हा माया सिर्फ़ पेसो थोड़ी आ, हर छे त माया आहे न, केरु हम्म केरु मूंखे परेशान तो करे केरु कुछ चई वियो मुंहिंजे मन में अशां ती थी आ ईया बि त माया ई आ न
हा, ॿियो छा?
हम्म
हू त कंहिंम में बि परेशानु न थियणु खपे न कहिड़ो वक़्तु हुजे कहिड़ो थोड़ी देरि लाइ आहे ग़लति लेकिन सभु सही थी वेंदो, इंसानु समुझंदो कोन्हे बसि।
भई ॾिसो जीअं ॾींहं राति थींदा आहिनि, ईअं सुख दुख बि आ।
हा ॿियो छा?
भई जीअं ॾींहुं थियो त राति बि थींदी, वरी राति थींदो त वरी सुबुह थींदो।
हम्म
ईयईं सुख दुख बि आ की सुख आयो आ त दुख बि ईंदो, वरी दुख दुख आयो आहे त दुख बि रहंदो कोन
न -न, उ त थोड़ी देरि लाइ, वेंदो हली। त दुख न ईंदो ख़ाली सुख ही सुख ईंदों त बि त माण्हू न बर्दाश करे पाईंदो न।
पाण हिकु भाॼी रोज़ खाऊं, रोज़ हिक ई भाॼी खाऊं वणंदी?
सही ॻाल्हि आ।
दाल ई दाल ता खाऊं अॼु वणंदी वरी अगरि दाल नथा खाऊं, ॿाहिरि जो ई ॿाहिरि जो खाऊं रोज़ त वणंदो, लॻंदो पेट खे बि आरामु खपे।
हू त माण्हू ॿाहिरि वेंदो आ छा बीमारी में त लॻंदो आ यार अॼ थोड़ो ॿाहिरि जी रोटी याद घर जी यादि ईंदी आ। कॾीं दाल चांवर कोन खाधा आहिनि चंॻें टाइम खां, ऐं हूअं दाल चांवर खाईंदा, लॻंदो आ की यार रोज़ दाल चांवर ही ता खाऊं सभु
हम्म- त इ प्रकृति परिवर्तनशील आ न हिनखे सभु खपे। जीअं पाण नंढा हुयासीं त कीअं ॿारनि वांगुरु हुयासीं, वरी वॾा थियासीं त असांजी बॉडी बि बदलजी वई, सोच बि बदलजी वई। ॻाल्हाइण जो लहजो बि बदलजी वियो।
सही ॻाल्हि आहे।
सभु परिवर्तन थिए पियो न, हर शइ में, उहोई ॾींहं हमेश कना रहंदा आहिनि न।
वक़्तु हिकुड़ो जेड़ो थोड़ी रहंदो आहे।
हुं। वक़्तु कॾहिं हिक जहिड़ो न हूंदो आ न। हलो, हा- हा।
अचे ती आवाज़?
हा अचे पई, अचे पई, विच में अलाए छो बंदि थी वई तव्हांजी आवाज़?
न- न, हू गड़- गड़, क क मच
न, सही पई अचे न हाणे?
हा हा उ त ठीकु आहे।
हा, हा। ॿियो?
समागम बि थियण वारो न‌ शाय पो वरी थींदो आए?
असांजो अक्टूबर में थींदो, हाणे हिन दफ़े।
अच्छा, हा उन्हें ॾिह किथे मां ॾिठो फेसबुक ते लाए डेट बि ॾिखारियो पिये।
हा छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस इअं आहे।
अक्टूबर में आहे। हा असां वेंदासें न। हुं, सेवाऊं जो लॻंदियूं आहिनि हिननि जूं।
अच्छा।
हुं।
सेवाऊं त चङा ॾींहं लॻंदी आ न?
सेवा मतिलबु की समागम खां वञी हिकु ॿ ॾींहं पहिरीं वेंदा आहियूं।
बाक़ी समागम जे ॿिए ॾींहुं गुरू वंदना थींदी आ असांजी, गुरू वंदना खां पो निकरीं ईना आहियूं।
हुं, सही।
छह-सत ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि।
हा न सही आ, साल में हिकु दफ़ो टाइम त कढण ई खपे।
हुं, टाइम हे हिन ई त असांखे टाइम ॾिनो तईं न।
हा ॿियो छा। हिनखे टाइम न ॾिबो त उहो सही ॻाल्हि आहे। हिननि ॾिनो आ त हिननि खे पाण जो फर्ज़ु आहे हिननि
जीअं, जीअं ॾिसो ॿार हूंदा आहिनि न नंढा हुनखे माउ- पीउ गुलक ॾींदो आ, पीउ खां गुलक में पेसा वठी करे झंदो वेंदो आह।
हा।
वरी पेसा जमा थी वेंदा आहिन पो, हुनमांई उनखे थोड़ो कोई गिफ्ट फ्ट वठी ॾींदो, कि पापा मां पंहिंजे पेसन सां तोखे गिफ्ट ॾिनो आहे। पेसा उहे हुन जे पीअ जा ई आहिन।
हा पर, पर हीअ पीउ खे ख़ुशी थींदी आहे न की ठीकु आहे ॿार मुंहिंजे लाइ कुछ सोचे
हा त ईअं ई आहे गुरु, गुरु असांजे लाइ जीवन भर सभु करे पियो। असां कुश थींदा आहियूं की असां हे समय गुरूअ खे ॾिनो, समय त हुनजो ई ॾिनल आहे न। हूंउ सही ॻाल आहे ॿयो
सब ठीक आहे। हलो, जय झूलेलाल ठीक।